हेलो
हँ की कह
कर ह कतऽ जगहै
दार्जलिंग जेै कहलौ त तू ई ने मने छै हँ नहि तऽ भु खाली छो
कते बजटसँ
आँ
कतेक के बजट छै
पाँच हजार के
और सब बताउ
आ
पाँच हजारमे भऽ जेतै
से तऽ तू बुछबी ने तू तू ट्रीप प्लान करभी तऽ तू बुझबी ने
ह तखनो मतलब कते दिन रहय के छै कते रह छै और बतबियौ तखनि हमर
से तू अपना हिसाबसँ अर्जेस्ट क लेलहीं
अचछा तखनो मतलब जेनाकि दू दिन चारि दिन मतलब एक हफ्ताह के नीचा तक को ट्रिप आ यहै ते नहि करते
ह एक एक हफ्ता के तीन दिन के बेसी से बेसी
क त जा जाय जाउ आब के एकाउंट बोले छै क तीन दिन मे
हँ
भऽ गेल तब तऽ पहुँचे गेला आठ घंटा जाय मे आठ घंटा आवय में एक दिन त एनाहि चलि जते
अच्छा अच्छा तहन पाँच दिन
अच्छा हँ होटल केहेन लेब के छै एकदम रोड साइड या फिर कनि ठीक ठाक
सेकंड सेकंड सेकंड
टू स्टार कहै छै ओकरा
से जे ओ कहै छै हँ हँ ह
अच्छा भ गेलै नास्ता पानि
हँ तोहर भेलौ
हँ खलिया फ्राइड रास वगैरह
अच्छा हँ ठीक छै छोटकी सिलाइ करै छौ और की करतौ
ओ ओकर तऽ दिन रति एहै काजे छै कहभी तऽ खिसीया लगतौ
अच्छा ठीक छै राखै छी आब
राखै छी हिन्दू ह एखन के एखन नै रैख कते मिनट भेलै
अच्छा
हँ
आँ
हँ और बतबियौ ने गाँव के याद आबि रहल छै
की खाना खेबही आई
गाँव कहिया जा रहल छी
गाँव जा रहल छियै एक तारीख कऽ
अच्छा
हँ एवय सोलह तारीख क
आम आम ताम के सीजन मे जाय चाही त अखन जा रहल छै
तऽ आ मधुश्रावणी पंचमी छै एखन तऽ जेबै आम के सीजन में हँ मधुश्रावणी पंचमी ल जाइ छियै कि आम खाय ल जाइ छियै क्या
अच्छा त कसथ रह
देखि बीच मे टोक के आदत भ गेलैया